कोना छी नमस्कार कोना छी
नमस्कार हम ठीक छी अहाँ सुनाबू कोना चलि रहल छी
भगवान कृपासँ सभ ठीक अछि कालहि कॉलेजमे बिहारके कृषि व्यवस्था महिला अ शिक्षा पर सेमिनार अछि सोचलहुँ जे त्यौहार संग एहि
महिला आ शिक्षा तीनू एक दोसर सँ गहराई
रूपसँ कृषि मानाल जाइत अछि एतय अधिकांश परिवार खेती पर निर्भर छथि
हँ मुद्दा कोनो झेलय पड़ैत अछि स्व सिंचाइ तकनीकी सुधार
हमरा गामे मे देखैत छी जे बहुत किसान वर्षा पर निर्भर छथि यदि समय पर वर्षा नहि भेल तऽ खेती प्रभावित भऽ जाइत अछि
ह तऽ बहुत जदा समझा छी ई बहुत आ चीार
सरकार सेहो विभिन्न योजना चला रहल अछि मुदा बहुत किसान सबके जानकारी नहि पहुँच पाबत अछि
हँ सही बात छै जानकारी अ अभाव सेहो एकटा पैघ समस्या अछि जे किसान सबके पर प्रशि प्रशिक्षण लेथिन मोबाइल मौसम मौसम के सूच हँ वैज्ञानिक खेती अपनाबै त तऽ उत्पादन बढ़ी क अछी
हमरा लगैत अछि जे जैविक खेती पर सेहो ध्यान देबाक चाही
निश्च थ स स सकारात्मक प्रभाव पड़ैत पान बेहतर बाजार सेहो
बिहारमें मखाना लीटी मक्का धान गाल उत्पादन का बहुत सम्भावना अछि
हँ बिलकुल सही कहल यदी प्रशं दू उड प्रोसीन बढ़त है तऽ किसान के ओ अपन ओ बाजू बेहतर मूल्य भेटत आ रोजगार सेहो बढ़थि
महिला तीन
हँ खेतमे रोपनी कटनी पशुपालन डेरी सब्जी उत्पादन सब मे महिलाक योगदान बहुत पैघ अछि मुद्दा अक्सर हुनकर मेहनत उचित
हमर विचारमे महिला सभके प्रशिक्षण ऋढ़ सुविधा य स्वयं सहायता समूहक माध्यमसँ आर्थिक रूप से मजबूत बनाओल जाय
हँ अहास महिला आत्मनिर्भर बनल तखन परिवारके आर्थिक स्थिति से सेवन
अब शिक्षा पर बात करी
हँ बिलकुल शिक्षा समाजके विकासके आधार अछि बिनश शिक्षाक ने कृषि आ आधुनिक बनि सकै अछि चीना महिला ससत
बिलकुल बिलकुल गाँव मे एखनो किछु बच्चा आर्थिक कारण सँ पढ़ाइ छोड़ि दैत छथिन
ह आ किछु पब नहि सोच बदल परत
यदि प्रत्येक बच्चा लड़का हो वा लड़की समान शिक्षा पाबैत ही तऽ समाज तेजीसँ आगाँ बढ़त
हँ शिक्षक अभिभावक आ सरकार तीनोक मिलित शिक्षा सुधार पर काम करबाक आवश्यकता अछि
डिजिटल शिक्षा सेहो आब महत्वपूर्ण भऽ गेल अछि
हँ सही कहल कम्प्यूटर इन्टरनेट आ ऑनलाइन पढ़ाइ विद्यार्थी दुनिया भरि ज्ञान प्राप्त के सकै छथि मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र मे इंटरनेट असाधरण कामी एखनो चुनौती आ
हमरा लगैत अछि जे कृषि शिक्षा सँ देल जाय
ई बात उपयोगी समझा अछि यदि छात्र शुरू से आधुनिक खेती जल संरक्षण पर्यावरण आ उतमिता सखा भविष्यमे बेहत्तर किसान आ उद्यमी बनी सकत
बिलकुल बिलकुल महिला शिक्षा पर विशेष जोर देबाक आवश्यकता अछि
हँ निश्चित सही बात छै शिक्षित महिला अपन परिवार समाजमे आ देश त तीनो आगे बढ़ाबयमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथिन ठ
एखन समाज बदलि रहल अछि मुदा एखनो बहुत दूर परीत करबाक बकी अछि
हँ अहाँ बिलकुल सही कहलियै यदि कृषि मजबूत होइ महिला सशक्त होथिन आ शिक्षा सबके समान रूपसँ
बिहारके विकास गल बहुत तेज भए सकैत छी
अहाँ महिला शिक्षापर बहुत नीक बात कहलहुँ हमर विचार मे जे एकटा बेटी शिक्षित होइत अछि तऽ पूरा परिवार शिक्षित बनैत अछि
बिलकुल शिक्षित महिला अपन बच्चाके पालन पोषण स्वास्थय शिक्षा हँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै
मुदा एखना एखनोहु कुछु ग्रामीण क्षेत्रमे बाल विवाह पढ़ाई बीचमे छोड़बाक समस्या देखल जाइत अछि
मुदा बढ़ाइबा नहि
महिला सब जात निर्भर बनात तऽ समाजमे हुनकर सम्मान